की हाल चाल
ठीक अइ सब समाचार अहाँ अपन कहियो
हमरो ठीक आई सब कुशल आई कि सब केलियै
आइ तऽ कनि गेल रहियै कनि गाम घरसँ आयल छलियै किछु कटहर तटहर सभ उएह उएहसभ कनि छलैए
आमो आयल रहै कि खाली कटहरे कि आम खतम भऽ गेल
नहि आमो छै कृष्णभोग अन्तिम अन्तिम चरणमे छै आब धियापुतास सभके वास्ते गामसँ आयल रहै तऽ उएह कनिध्याप
जामुन फड़ल छलै कि नै अइबेर गाममे
जामुन हँ जामुनो छलैए मगर जामुन असलमे गाम घरसँ आननाइ जे होइ छै से बड़ा छै ओहिमे दिक्कत छै ह मुदा ई रहैए जे ओये गामसँ जुड़ाव लगाव रखबाक चाही अपन मिथिला समाजसँ बहुत नीक गप्प मानल जाइत छै
कनिआ अहाँके सभकुशल पहुँच गेलथि तीर्थ यात्रा पर
आइ आइ दर्शन भेलनि अमरनाथ बाबाके
पहुँचलथि ओतऽ
वापस नहि एखन नीचाँ उतरि रहल छथि रास्तामे छथि जे सन्देश आयल ह समाचार सुनलियै ह बाबा अमरनाथ के दर्शन भऽ गेलनि आइ भिनसरका ओ मे हं
ब ह ह
हूं
आ भोजन भऽ गेल
नहि भोजने पर बैसल छी ह रोटी छै
हँ
आ तीमन छै अथीके आलूके तीमन छै आलूके इएह बनलैए हं
हँ
हँ बड़का बौआ बनेला है आब तऽ चूल्हा चौकीके समय धीरे धीरे खतमे भेल जाइ छै गाम घरसँ आब शहरीकरण भऽ गेलै सभठाम परदेशमे तऽ वयह जे छै से चलै छै चूल्हा गैस तला जे छै इएह चलै छै
गामो घरमे आब जे छै से अहाँके चूल्हा कोहि कतहु कतहु पजरे छै ठंडा के समय मे जार मे
हुं हुं
बेस पजरै छै आ ओ नहि तऽ गाँवो घरमे आब कहाँ चूल्हा जारनि गोबर ऐ सब पर कहाँ काज होइ छै आब धीरे धीरे सब खतम भेल जा रहल छै पुरान परम्परासब हूँ
हँ हँ सही बात छै
बच्चा सभ खेलथि बच्चा बुजुर्ग सब खा रहल छथि अच्छा र हुँ
भोजन कऽ रहल छथि आब
अच्छा
हुँ आब तऽ सराठक सराठक सभा खतम भेलैयए
हँ सौराठ सभाके समापन भऽ गेलै अहाँके
भऽ गेलै आ मिथिलाञ्चलके इतिहासमे शरणाक्षरसँ लिखल छै जे सौराठ सभा बरक मेला लगैए पूरे भारतवर्षमे
सौराठमे
सौराठमे सौराठ बहुतसँ प्रसिद्ध छै जगह
हुं हुँ
और ओय कारणे है अखन तक पतरा में ओकर चर्चा चर्चा छै बड्ड पैघ पैघ विद्वान सभ एहि बातके विश्लेषण कयने छथि जे
आ एहिबेर जे अहाँके विशेष तरह सँ जागरूक भऽ कऽ लोक लोगै लोकिन सब लोक लोकिन सब अपनी सभागिता देलखिन हे सभा मे जे सभाके महत्व बड़ होयत किछु पण्डित सभके बज कऽ जे छै अहाँके शास्त्रार् सेहो भेल रहै ह दू जगह के एकटा अहाँके ह लगमा के पंडित सब आयल रहैथ किछ सखी सरसोपाही सब
ओ अच्छा अच्छा
हँ विधार्थी की सब अहाँके
हुँ हुँ
शास्त्ररार्थ केलथि बढ़िआं जकाँ सभाके अन्तिम दिन बहुत नीक जेकाँ सभा के समापन भेल हँ बहुत तरह के लोक लोक सब आयल छलथि हँ ब
एकबेर हमरा मोन पड़े या एकबेर हम गेल रही सराध मे जे त तऽ खाली उज्जर कलर के कुर्ता धोती चानन टीका केने आ ऊपर से खाली छत्ता नजरब दोसर तोसर कोनो चीज नहि आ ससरे के जगह ने
एहन भीड़ रहै छले जे कहादन पहिनेे जे एकटा पिपरक गाछ रहे से अहाँके सावा लाख सावा पा पाखर के गाछ जे अहाँके सवा लाख लोक जे जुटि जाइ छलै तऽ गाछ मेौला जाइ छलै पात से
हुँ हुँ
तऽ कतेक बेर भेल छै
हु
तऽ सौराठ गाम अहाँके सभा लऽ कऽ तऽ प्रसिद्ध अछि ए आ संगे संगे सोमनाथ बाबा के ल कअ सेहो प्रसिद्ध अछि
हँ से प्रसिद्ध छै सौराठ असल मे सोमनाथ बाबा सौराष्ट्र छथिन जे सौराष्ट्र सोमानाथम च तऽ ओ सौराष्ट्र के नाम पर ई सोमनाथ बाबा एतऽ
हँ हँ आब हँ ओ ओ बहुत पैघ खिस्सा छै अहाँके कखनो हम दोसर कॉल मे जे छै एहि विषय पर बात करब ह जे केना बाबा सोमनाथ एतअ ऐला आ केना ई गाम जे छै से अहाँके पहिले ई गाम गंगा पट्टी स एल्य तऽ केना सराट भेल
अच्छा तहन तऽ बड़ा रुचकरर रुचकरर छै विषय वस्तु सुविषय
हँ हँ एहिपर एक बेर बात कयल जेतै खाली इएह मुद्दा पर
हमरा तऽ बड़ा उत्सुकता रहैए मोनमेह मलाल रहैए जे इसभ सुनी हम
तऽ अहाँके पूरा आ काल्हि जे छै कहानी सुनैल सुनायब हम हूँ
ओना हमरा बढ़िआँ लगैए धार्मिक प्रवृति मे हमरा रहैए बेसी रुचि
ओ
आओर सुनै के चेष्टा रहैएा बुझयके तऽ आब त इहे सभ ने हिनकर अबैया छैन बाइस के जे छै से गाड़ी पकड़तैथ सब तीर्थ यात्री लोकेन
तऽ कहलियै दर्शन भऽ गेलनि कहलकै बहुत लम्बा समय ओ ओना आइ तऽ पन्द्रह तारीख भए गेलै
काल्हिखन विश्राम हेतन ओथी बालटालमे आओर परसू खन ओतऽ स रिफ्रेश भऽ के ओतयसँ परसू पूरा तरोताजा भऽ कऽ तैयार भऽ कऽ
विदा हैतेथ
विदा हेती आओर फेर ओकर बाद जम्मू ओती
ह हूँ
जम्मूमे वैष्णो देवीके दर्शन करयके कार्यक्रम छन्
अच्छा जम्मुओ जेतथ कि श्रीनगर कहने रहैथ जायब
आब से जे कार्यक्रम बने
हँ अच्छा हुनका सबकें ओम्हर जेहन बन प्रोग्राम समय कार्यक्रम तेहन काज करतथ छै
हँ सएह छनि तऽ देखियौ कनि क होई छै हमसभ कहबे करब फेर गप हैत तऽ उएहसभ
हँ हँ हँ
कनिके तऽ आब आब जेना गेलिय तऽ घुमिय फिर लेथ अपन
हुँ अहाँ जे छै कार्या एप्प पर कतेक दिनसँ बात कऽ रहल छियै हुँ
हमरा लगभग एक सप्ताह भेल हन
अच्छा तऽ ई महीनाके टाक्स भेटैए तीस टा काॅल करऽके
हूं आओर सब आओर कहलहुँ नहि सुनियौ ने ओ गप छोड़ू एखन हूं ओक गप एखन ई कहलहुँ जेकि
हूँ हूँ
अहाँके जे छै से ओत बाबा अहाँके सोमवारी कयासँ चरहैया
सोमवारी अहाँ के संक्रात ते अथी हय अहं के काल्हि मे परसू अय सोलह सतरा तारीख सक्राइत ह तऽ सक्राइत भोला के सब जे सब सोमवारी करे छै छथि से सब अगला सोम जे बीस तारीख होलन सएह हेतनि आ जे सभ जे लोकिन जे छथि से अहाँके पूर्णिमाास सँ करैत छथि तऽ तिनका सबके हेतनि हुनका अहाँके तीन तारीख से
ओ
हाॅं
सोमवारीमे बाबाके जल चढ़ै छनि
हँ कमरथुआ सब सेहो कपिलेश्वर अहाँके जाइ छथि गांव
की केना छै उम्हर केना सुनै छियै जे
हँ कमलासँ जल हँ कमलासँ अहाँके जय नगरमे कमला नदीसँ जल भरिके आ पैदलो किछु या यी तऽ बेसी यात्री तऽ पैदले जाइ छथि आ किछु यात्री जे छै अहाँके अथियोसँ गाड़ियो सँ जिनका नहि होइ छैन से कमलामे जल स्नान कऽ जल भरि बाबाके चढ़बै छथि लोक सब
कपलेश्वर बाबाकके जल चढ़ा देलखिन
हँ हँ हँ चारि टा सोम ऐबेर पड़त सक्रतो हिसाबसँ पूर्णिमा निमो हिसाबसँ तऽ हँ एहि बेेर चारे टा पड़तै तऽ हू
चलू बहुत बढ़िआँ छै भगवान एनाहिए हर साल सोमबरी बाबा के दर्शन बाब के जल चढ़नि पूरा मिथिला समाजके उन्नति होइ
आर की बाबा सब पर कृपा बने ने रहथिन
ह ह
आ अहाँके उम्हरके वातावरण केहन अ उम्हर तऽ अहाँके बहुत गर्म ह वातावरण बहुत गर्मी छियै अहाँके पटना के की हाल आई
बापर बा तऽ गर्मी जे छै से
ह शाह इमरो छै शाह इमरो छै पानि एहि बेर पड़िे नहि रहल छै ढंग सा पानि पड़तै तखने अहाँके खेतियो प खारी हेतै आ गर्मियो कम हेतै से तऽ भए ने रहल
असलमे वास्तविकता बात छै जे मनुष जे छै से अपन सुविधा अनुसारे सबटा डिसाइड करै छै ओहि चलते जे छै से
डिसाइड के ला के चलत ह अच्छे से आदमी
निर्णय कराई छै
हँ तऽ घर बनबे लगले चारू कात गात गांछ बिछ के काटे लगले य
हँ
ओकर दुष्प्रभाव ई छै जे आब लोकके परेशानी छै गा गाछ वृक्ष रहै छलैए पहिने
हँ
तऽ की होइ छलै कि जे वर्षा बुन्नी होइ छलैए
हूँ हूँ
तऽ गाछ वृक्ष कटल जा रहल छै प्रशासनिक सुझाव आऔर निव सुझाव आओर ओकर अपेक्षा छै प्रशासनके जे गाछ वृक्ष लगाबी
हूँ
पाछू बड़ पे कारण छै जे वर्षा बुन्नी होइ तऽ वर्षा बुन्नी खतमे भेल जा रहल छै सबटा करत
हँ
गाछ वृक्ष नहि रहतै तऽ वर्षा बुन्नी हेतै नहि आ वर्षा बुन्नी नहि हेतै तऽ गाछ वृक्ष जे नहि रहतै तऽ वर्षा बुन्नी नहि हेतै
हँ खेती पथारी पर फेर असर पतै खेतियो पथारी पर ह
ओ प्राकृ कृत्रिम व्यवस्था लोकोग करे ये
हूँ
मगर प्रकृति प्रकृति छै जे वर्षा से खेती बाड़ी होइ छलै कदवा होइ छलै खेत पथार मे ताहिमे आब कमी भऽ गेलै वर्षा हेबे नहि करतै तहन तऽ ट्रैक्टरसँ लोक खेतीबाड़ी करैए बड़ बढ़िआँ आब ओकर जे उपजै छै से उपजै छै कहियो किसान सब आब सन्तुष्ट नहि रहै छथि
नइ
इहे सब बात छै की करते आदमी
हूँ
अपन सएह छै मगर मनुष्य के वृक्ष लगेबाक चाही हर व्यक्ति के हर मानव के हर
हँ पर्यावरण पर ध्यान देनाइ जरूरी छै
एकटा आवश्यक छै आओर एकटा अभियान चलेबाक चाही एहि वास्ते गाम घर मे